हेलो
की हाल छै बहिन
ठीक छै बहिन अहाँ तऽ हमरा भूल गेलियै अहाँ
नहि नहि बहिन एहनो कहीं भेलै भूलि गेलियै नहि ने भूलि सकै छियै आ बहिन बहिन भुलै बहिन भुलै बला चीज छै भुलि जेबै
हमे तऽ सोचलियै अहाँ हमरा बिसरि छियै
नहि नहि बहिन नहि बिसरलहु एहिना
तब कीसभ बनेलियै आज खाना अहाँ
सब्जी रोटी बनेलहु ही ने हँ हँ कठहलके हँ कठहलके स सब्जी बनेलहु बहिन रोटी बनेलहु बाल बच्चा सभ हइए दै छी खाय लए
नहि नहि ठीके करै छियै आओर सभ कहू
बाल बच्चा खेलक
हँ हमर बाल बच्चा तऽ खा लेलै हें
हँ-अ तब आओर सब कहू बहिन अबरि मन्दिर आओर कतहु घूमै फिरै लए नहि जेबैन
चलू न अहाँ प्लान करू न
प्लान करू अहाँ हँ अंहूँ अपना घरवला बाल बच- -चा के तैयार करू आ हमहूँ अपना घर वाला बाल बच्चा के सबके तैयार करै छी आ ओतै चलु बोलबम चलु
बोलबम चलू हमहूँ नहि
बहिन एतना उम- -र भए गेल कहियो ने गेलहुँ एहिना बाबा के नगरी कहियो ने बड्ड हँ बड्ड सुंदर जाइ मे लागे छै बहिंन सावन मे जाइमे जे लागै या लोग आर कहै या बहिन बड्ड सेहनता लागै या हमहूँ जेयतौ रां लेकिन की करियै गाइर त गेबे देखलो नै या बहिन कते छै लोक कें मुंह सँ सुन छी बड्ड नीक
हँ हँ हमहूँ नहि देखलियै
ह आ सुनय छियै बहिन इहै सोचलियै कि एबरी गर्मी के छुट्टी है छै ने बहिन बाल बच्चा
हँ
अबरी बाल बच्चा गरमी भी छुट्टी हेतै ने
तब चलबै
तब चलू नहि हेतै बहिन ने तऽ सुनू ने ट्रेने से चलू ओहिमे तऽ पैदल मे बाबामे तऽ बड्ड खर्चो छै बाबा कृपासँ हेतै तऽ पैदलो चलब की सोचलियै बहिन की हँ सोचलियै कि ट्रेने से चल जेती हे आ बाबा के दर्शन कऽ के एतीहे बालो बच्चा के लए कऽ बाल बच्चा ने पूजा करे ले चाहत ने एक लो टा भगवानके जल दै लए चाहत बुझलियै तऽ बाल बच्चा के जे निक हँ नहि लए कऽ जेबै नेऽ धार्मिक चीज तऽ ई सभके दिमागे हटि जेतै बुझलियै हम यहाँ हम यहाँ जेब हँ हम यहाँ जेयबै तभे ने बाल बच्चा चा सब बुझतै कि ठीक तऽ हँ आओर ओएह ने छै जब तक देखतै ने केना हेतै बालो बच्चा घुमनाइ फिरनाइ बहुत जरूरी छै शरीर समांग शरीर समांग के बहिन केकरा के कोन ठीक छै
सावनमे तऽ बड भीड़ रहै छै ने
हँ सावनमे बहिन बड्ड भीड़ रहै छै बहुत कहय वला ने पीसम पीस पड़ै छै लेकिन कहे छै बहिन बड सुन्दर लागे छै एते बाबाक नगरी सजल रहे छै बहिन
हमहूँ
सजल रहै छै नहि लोग एक मुँहसँ सुनलहुं बहिन तेँ ने कहलौं बड सेहन ता लागैये कहलहुँ कि अपना सखी बहिन आर के कहै छियै पाँचो आदमी मिल जेबै ने असगार ओते ओते ओते एते दूर जाय के नहि छै जे अथी बहिन पाँच पाँच गोटा रहबै तऽ ठीक रहतै ने आ आ सगर नहि जाना चाही समय साल खराब छै ने देहे नेहे बहुत बात हे छै ने पांच गोटय रहब पाँच गोरे रहब तऽ हँसल बोलल चलि जायब छै कि ने असगर असगर नहि नीक लागे छै बहिन कतौ तऽ तेँ दुआरे कहलियै कि से अबरी बाबेके नगरी सोचै छी के सब बहिन सखी सबके कहै छियै तैयार होब अहूँ अपना तैयार करू घरवलाके बाल बच्चाके सभगोटा चलू पूजा पाठ कए कऽ पाँच दिन लागबे ह पाँच दिन लागबे ने करतै पाँच पाँच सात दिन लागै छै तऽ अपना सभगोटा पूजा पाठ करि कऽ
ठीक छै तब चलबै
हँ
सावन मे तऽ भीड़ रहय छै ने
हँ भीड़ हय छै बड भीड़ रहे छै भीड़ रहे छै ने बहिन से कहे छै एते सुदर लागे छै बाबाके नगरी एते पवित्र एते सुन्दर एते नाच गान बजान हे छै बहिन बड सुन्दर लागे छै सबटा जाय छै ने सखी सहेली सब जाय छै तऽ कहे छै मन हमरो बड मोन करे या बहिन जाके सोचै छियै विचार करू अबरी हँ अबरी विचार करू चलू सब दिन सोचिते रहि जाइत छियै आब ई सोचनाय नहि हँ आब ई सोचनाय नहि छी छै अबरी सावन मे ने भादो मे ने तऽ आसिन कोनो महिना मे जाय सकै छी बहिन जरूरी नहि छै सावने मे
ह नहि चलबै
हँ कोनो महिना सब दिन बाबा के जल चढ़े छै बहिन सब महीना जे महीना कम भीड़ रहतै वहाए महीना चलब
नहि चलबै सबदिन चलबै चलबै अहाँ बात करू हमहूँ बात कर- चलै छियै
हँ हमहुँ बात करै छियै अहूँ बात करू गपसप करू
पटनामे जे महावीर मन्दिर छै ओह गेलियै बहुत सुन्दर छै
हँ ओहाँ ओतऽ बहिन इहो छै की ट्रेन ट्रेन स कतओ जायत रहल छियै आ- लि आ गाड़ी लेट या त स्टे स्टेशने स्टेश- -ने पर छै ने उतर कऽ अपना पूजा पाठ कए लियौ बड्ड सुन्दर मंदिर छै ओतौ पटना मे जे छै स्टेशन। र महावीर मन्दिर वह ने त क। प्रसाद कते नीक लागे छै कते सुन्दर।
कइ कहल।
ओ त कात करता बाप रे बाप बड नीक। बही बहुत स्वादिष्ट। जे तऽ लड्डू जे रहत मेन मोन मोन करत खते रही प्रसाद ओत। बड़ पवित्र सबकुछ मंदिर आब तऽ सुन छियै बहिीन खूब बढ़िया भए गेले पहिने से भी जाादे भए गेले। नहि आ तऽ अत नहि करब पाँच साल से। पाँच साल से तऽ हम नहि गेलहु बहीन प एने कहे छै कि आब तऽ ओते एते नीक लागे छै सब कछ कहे वला ने बड सुन्दर बड सहनता लागे छै ओते गेला के बाद मन एते खुश भए जाय छै। छै तऽ लेकिन बोलबममे तऽ जाय। तैयारी करू हँ हँ। हँ बात करू।
चलू आ नहि तऽ साफ दिना जानै छै बहन। सभ दिना स्वस्थे रहि जेबै। स्वच के, सोचके जमाना कतौ, हं कतौ नहि जय ह।
कतहु नहि जाइ छियै सोचते सोचते रह जे।
स सस्त हँ। अबरी विचार करू आ बढ़आं से विचार करू चलू।
चलबै अहाँ भी बात करू हमहूँ बात करू। बहिनाहाँ। काज एप काज से जुड़ल छियै काज। बनी।
हँ जूरा। त छी बहिन आ सय बहिन बड्ड नीक काज छै ई। बड सुन्दर काज छै बहीन। एक एक यहाँ। काज एहन छै कि कोनो। एहिमे एहन भीड़ के काज थोड़े छै। एहिमे छै जेना हम यहाँ गपशप करै छियै ने बहिीन। ओह न क। ह ओहिना गप सब करू। आ एना गप करै गपो सब भाए भऽ गेलै बहिन अपना आर के दू गोटा पै ओ भए गेलै
ह्म सही बात करै छी
अपना आरके कोनो टाका पैसाके नहि ने रहै सोर्स हमरा आर के तऽ ह ग्रीन छियै घर मे भरि दिन चूल चौखा बर्तन खाना से फुरसते ने चलू आय बड निक काज छै बहिन दस गो गो टको ने अपना आर के हाथ मे रहत तऽ छै कि ने हँ दस टाका अपना आरके हाथ मे हेतै कोनो बेजाय काज नहि छै बहुत नीक छै भने जुर गेलहु बहिन
बहुत सरल सरल काम देय छै एहिमे
हँ भने अहूँ जुड़ि गेलहुँ बहिन आ इहो बहिन ई गप छै ने एक एकटा एक एक टाका पैसा जोड़ि के दए दै छै
हँ बहिन लेट नहि करै छै दे दै छै
न तनिटा लेट कि सबेर बहिन टोटल पैसा जोड़िक दए दै छै बुझलियै भन्ने जुड़ि गेलहु बहिन अपना आरके एक टका के आमदनी नहि रहे रहे
नहि रहै
ओहे ने अपना आर एक टका के आमदनी नहि होइ चलू कम से कम एतना तऽ भेलै अपना आरके अपना आरके दस टका हाथ मे रहत बाल बच्चा बहुत बात हे छै ने हँ तब तें ने कहलहु बहुत बात छै और सब बढ़िया यै ने बहिन
हँ बहिन आओर सभ बढ़िआँ अहाँसभ खाना खेलियै
नहि खेलौं बहिन हँ तऽ हमहुँ जाइ छी खाय ले खा ठीके छै ठीक
फिर याद करब
ठीक ठीक ठीक छै बहिने राखू